हेलो।
हेलो।
हँ कहु।
की हाल चाल।
ठीक अइछ।
ओ, भऽ गेलै फ्री।
हँ फ्री भऽ गेल।
सब चलि गेलखिन।
हँ, सभ चलि गेलखिन।
ओ बौओ सभ इसकुल?
हँ, बौआसब तऽ छओए बजे जाइत छै इसकुल। इहो गेलखिन हन नओ बजे। फेर नओ बजेसँ काम-उम केलहुँ सभटा तब भऽ गेल एक घण्टामे सभ कुछ।
अच्छा। बौआसभ कए बजेसँ कए बजे अबैत छथिन?
एक बजे आबैत छै।
अच्छा। छओए बजेसँ लऽ कऽ एक बजे तक?
हँ, छओ पन्द्रहमे गाड़ी आबि जाइत छै, तऽ फेर कनी दूरमे छै ने। तब जाइयो मे टाइम लगैत छै। सात बजेसँ क्लास चालू छै।
ओ। आओरसभ?
आओरसभ ठीक अछि। अपन कहू।
सभ ठीक सभ बढ़िआँ।
कतय छी सासुरमे, की एतहि छी?
नहि, ससुरालमे छी हम।
अच्छा।
हँ, और सभ ठीक छै?
नहि कहब। ठीके हेतै, एना हमरा नहि कॉन्टैक्ट अछि। बातचीत नहि होइए हुनका सभसँ।
अच्छा।
हँ, बहुत दिनसँ। एना तऽ हम उम्म तीने साल रहलहुँ शादी के बाद गाँव मे। अ आठ-नओ सालसँ हम छी एतहि दिल्लीए मे।
ओ।
हँ, आ जबसँ ओकर शादी भेलैए ने, तबसँ हमरा कोनो बाते नहि होइत छै। भेल। हमर शादी?
आँ?
हमर दू हजार पन्द्रहेमे भेलै शादी।
दू हजार पन्द्रहमे?
हँ।
ओ, अहाँके मैट्रिक के बाद बिआह भऽ गेल?
हँ, मैट्रिक के बाद इंटर मे नाम लिखेलियै ने ग्यारहवीं मे, तबे हमर शादी भऽ गेलै।
अच्छा, ताहि दुआरे एतेक टाइम भऽ गेलै। हम कहियै की जे कहैत छथिन जे आठ-नओ साल भऽ गेल दिल्लीमे।
हँ, तऽ बारहम साल हमरा चालू छै ने शादी के।
अच्छा।
हँ अप्रीलमे बारहम साल स्टार्ट भऽ गेलै। हँ, बारहवीं कऽ कऽ छोड़ि देलियै ने। नहि पढ़लियै।
ओ, बौआसभ क कतेक अइ?
दू गो अछि बौए टा खाली।
अच्छा, चलू बढ़िआँ अइ तहन तऽ।
हँ। दुनू बौआ अछि, बाँकी ऑपरेशन करा लेने छी।
ओ ऑपरेशन करा लेलियै, बेटीक के इच्छा नइ छेलै से।
हूं हूं। बेटी के इच्छा तऽ छलैऽ छोटके बेटा में। लेकिन नइ भेलै हँ, आओर कनि हमरो प्रॉब्लम छै। तइ दुआरे से, हँ।
चलु बढ़ियां।
हँ। कनीय ई छै ने, हमरा किडनी जे छै से अहाँके दूगो रहै छै। हमरा एकेटा छै।
ओऽ।
हँ तऽ एहिके वजह से फेर जादा बच्चों जे करितियै तऽ फेर। अपने ने प्रॉब्लम होयतै।
ह जाय दियौ, बौह दूटा एबेऽ करत।
हँ।
अहाँके की सभ अछि बौआ।
हमरा बौआ-बुच्ची दुनू छथिन।
हँ। हमरा भेल रहय हुनका रागिनी से बात, जाइ छी तऽ हुनका सॅ बातचीत भऽ जाइय। दोकान पर गेलहुँ तऽ लहठी-तहठी लेय।
हँ।
हँ तऽ हम पूछ, हम पूछने रहियैनि तऽ कहने छेलखिन।
हँ।
आओर ठीक अछि नऽ।
हँ आओर सब तऽ।
अहाँके बौआ और के कत्ते दिन भेल।
हमर तऽ शादी भेल छै उन्निस में, दू हजार उन्निस में। तै के बाद तऽ बौआ छै छह साल कऽ। बेटा छह साल के।
अच्छा। तब के जुड़ेलक हन मधु।
हूं।
ओ।
हम कॉलेज दू-चारि गोटा के नम्बर भेज दे जकरा जानिये नइ पहचानिए। पता। बहुत लोक के तऽ भए गेल छै तऽ कहलक जे एकटा आरतीटा के बा। की छै दसटा लागैय।
अच्छा।
हँ अहाँके कैऽ टा भऽ गेल कॉल।
हां हमरा भऽ गेल य एकैस टा कॉल भऽ गेल हमरा।
अच्छा, हम तऽ एखन स्टार्टे केल।
हँ तऽ हमरा एकैस टा भऽ गेलै तऽ अहाँ कऽ सकै छी ओम्हर से।
हँ।
हँ अहाँ बात कऽ सकै छी। आ जखन हमरा एक सौ अस्सी मिनट पुरि जेतै ने तखन कॉल नहि लागत।
अच्छा।
हँ कियाकि हमरो नहि अथि छलैए तऽ हम अपना ननैदे से बात करैत छी। छलियैए, आब हुनको पास टाइम नहि रहैत छै। तऽ जे छै से तुलसी से बात करैत छलहुँ हेँ, रानी से बात करैत छलहुँ हेँ।
तुलसी के पूरा बगल छै ने।
हँ हुनकर पूरा भऽ गेलै। दू दू दिन हम हुनकासँ बात केलियै, एहिके बाद हुनको पूरा भऽ गेलनि।
ओ।
आ तै के बाद से फेर हैया एगो बीणा मिश्रा छै, पता नै कतऽ के छथिन ओ जरमुहड़ाक के कहै छै जे हम जड़मुहड़ा के छी, चिन्है छियै अहाँ?
उंहुं।
लड़की लड़की छियै कि शादीसुदा।
हँ शादीसुुदा छै, मतलब कहैत रहे जे छओ साल भऽ गेल हें शादी के।
जरमोड़ा के तऽ चिन्है ते छियै लेकिन बीणा मिशा लड़की के नै चिन्है छियै।
नै ओ अथिये छै। हँ मिश्रा छै मोट सोट छै मतलब हेल्दी छै सांवले सांवले लड़की। अच्छा।
हं पता नै हेतै कियो।
हँ ओ धातरी पो पोखरि धातरी पोखरि कहैत रहै छै, तऽ पता नैै अहीं सबके घर लग के अछि कि ओ।
धात्री पोखरि तऽ छै हमरे घर लग, अहाँ कहै छियै जहरमोहड़ा के छै।
नहि तऽ ओ कहैत छलखिन हेँ जे मतलब ओतहु दुर्गा पूजा होइत छै और तऽ भटसिमर चौक पर होइ छै और महादेव मंठ में होइ छै, धात्री पोखर तऽ हम कहलियै कि ई तऽ हम नै कुछो सुनने छियै अ
हँ हमरे सबके घर लग छथिन ने दुर्गा स्थान।
हँ हँ तऽ कहैत छलैए जे मतलब हमहूँ ओतै ओतहु जाइ छलहुँ हेन दुर्गा पूजा देखय ले।
ओ ओकरा चीन्हैं नै छियै नाम ओकर तैयार नहि कि छै बीना मिश्र पता नहि। हेतै के, चाहे शादी के छओ साल भेलै हा
हँ शादी के कहै छथिन हमरा, छोडि दले अपना आर से सीनियर
ओ।
लेकिन शादी हुनकर लेट भेलै हन
हं। हँ। हुं।
सासुर कतऽ अछि अहाँ के?
अच्छा।
भैर गेलै। और सब।
और सब तऽ बढ़िया अछि और सब अहीं बताउ गाँंव घर के हाल समाचार। कि सब भ रहल छै। गाम मे आम सब खूब। फड़ल छलेह हँ।
हुँ बहुत टेस्ट।
ह
नै अहाँ नहा लिया न हइया अइ मे पीब पीबै ल भरि लै छी। ओ।
कहै छै जे मतलब नहि। हुँ भरल छै कते जगह फड़लै हन एहि बेेर बढ़िआ आम कते जगह नहि फड़लै हन।
ओ।
ओर बर कतऽ रहै छैथ।
ओ एतै।
गाँवय मे।
हँ संगे संगे। एम्हरेके हुनकर जॉब छैन जी ओ के। त ऊ लोलहा सबके ससुराल तरफ मे आम नहि छलैय। ओर उम्हर छलैया फेर घर पर।
ह घर पर।
ह त इएह बीचमे गेले छलियै मुड़न छलै दीदी बौआ के। त मम्मी आयल छलै त गेल छलै पाँच सात दिन लेल। फेर आबि गेलियै।
हऽ फोटो ओ रागनी लगबैत रहै छैथ। त हम देखने छलियए एहि बीच मे मुड़न वाला फोटो सब।
हऽ ओेतै बौआ के भेल छलैया।
ह ओहो कहै छलखिन जे हमा एगो बौआ के भगेल छल ह एगो के फेर बला बाद मे भेलखिन बौआ। त फेर उम की कहै छै करऽ पड़ल मुड़न।
ह ह। नानी और सब खाना-पीना भ गेलै बैन गेलै।
बैन तऽ गेल लेकिन खेलौ हें नैय खेब आब हऽ।
ओर नहेनाय भऽ गेल छैय?
हऽ नहेनैय धोनाय भ गेल छैय।
और आरती काहाँ छथिन?
भेल न?
एखन तिने चैर टा भेलैया। कैल्हे स आरती कहाँ रहै छथिन? एकटा और जेछै अहीं के सबके साथे नै एगो रहै छेलखिन हे।
हमरा सबके साथे एगो छोटे-छोटे जे
हँ हँ हँ छोटे -छोटे,
ओ तऽ भाइग क बियाह कऽ लेलक।
कहाँ?
भगवतीपुर नहार भगवतीपुर।
ओ
हँ हँ ओतै रहैये, ओतै रहैये भगवतीेयेपुर मे रहैये।
अच्छा कहिया- कहिया भाइग गेलै?
ओ बहुत दिना हमरा सब मतलब हमर शादियो नै भेएल रहे तबे।
ओ
हँ अ बहुत दिन। अपने दीदीे के बेटा जे छेलैये ने ओकरे दियादनी के बेटा संगे। मतलब अपने दीदी के जे दियादनी छलैये तकरे बेटा, बुझियौ एक रिश्ता में भायये लगै छै।
नजदीके रिलेशन भेलै।
हूँ
ओना कनि अ- अ-अथी अलग भऽ गेलै तऽ ठीके छै एक लेखे। चलू बढ़ियां के, केहेन छै लड़का?
लड़का घर बड़ बढ़ियां छय, ठीक छै। एक्के भाय छय आ बांकी बड नीक अपन घर बड़ ठीके छैय।
ओ
एकरो सब सँ हमरा छलै आब रित रीतू-सीतू सब से छलेऽ हन कन्टेक्ट लेकिन कुछ एहन बात भऽ गेल भ गेलै न।
अच्छा
हँ
हँ ओ कहै छलै मधु जे रीतु नै छैय। से ओकर बहिन सीत्तू जुड़ल छैय। आब हुनकर कॉल पर हमरा कहलैथ जे ओकर नम्बर भेज दै छियौ हम कहलियै की गै ओ हम ओकरा सने नैय गपशप करै छियै त ओकरा सने हम की गपशप करबै आरती सब सने कनि गप- सप होयये त ओकरे सब के नम्बर भेज दे। हॅं मतलब जो ह अ त कहलैथ जे आरती ई सब त होइते रहैये तऽ एना एना ओकर कनी बांकी छय तऽ हम कहलियै जे ठीक छै हमहूँ दू चाइर टा कऽ लेबै भऽ जेतै।